की गोर लग रहल छियै।
आ खूब खुश रहू की हाल चाल छै बहिन।
हमर तऽ ठीक छै बहिन अपन कहू की हो रहल छै अपन जिंन्दगी मे
बस हमहूँ सब ठीक छियै हमहूँ नीक छियै बालो बच्चा सब नीक छै। आओर बताउ।
अपन कहू की की हो रहल छै
बस तनिका बराात के भोरात्रि के भोजनके व्यवस्थामे लगल छियै
अच्छा की बनाल रहलियै रा-रातके भोजनमे
आज तनिका बनाबे छियै करारी भिंडीके भुजिया आओर रोटी
अच्छा
अहाँ की बनाबै छथि।
अभी तऽ हम तऽ सोचे रहल छीयै कि की बनैये आजतऽ। तरकारी नहि छै तऽ मालिक अभी गेल छथिन उधरे बाजारे देने। तब की तरकारी ले के ऐथिन तऽ देखबै तब बनेबै की बनाबेके हइ
आ वही तो दिक्कत हो जाइ छै गृहणी सबके सुबह उठू तो बनाबे के टेन- टेनशन दिनके उठू तो बनाबे के टेनशन त दिन राति तऽ एहिमे लगल रह जाय छैय बालो बच्चा चैतनो ई खाउ मम्मी ओ बनाउ मम्मी तनिका कुछो आ आओर बनाउ मम्मी एहिमे दिन कट जाइ छै
हाँ हाँ दिन भरि तऽ बच्चा लोकके फरमाइश होइ छै ई बनाउ ओ बनाउ
हूँ आ इतना गर्मीमे दिन भर खड़ा रहे के हालत नहि होवे छै बाबा
हाँ हाँ ठीके कहि रहल छी आब तो खान पीन के दिने शुरू हो रहल छै आब त्यौहार पे त्यौहारे आ रहल छै तऽ आदमी के तो बनावते पकावते खिला ही मे दिन गुजर जेते
हाँ तऽ देखू ने अब तऽ तनिका रथ यात्रा जे दू चार दिन के दिन धरल छैय जे रथ यात्रा शुरू होबै छैय तो आर बाद तो फिर व्रत त्यौहार के शुरुआते हो जाइ छै
हाँ तऽ अभी रथ यात्रा होतै ओकरोमे आदमी घूमे फिरे लेल जयते नै तनी
हँ कैसे न
ओकर बाद नाग पञ्चमी आ जेतै नाग पञ्चमीयो मे तनि मन्दिर उदिर जाय के पड़ै छै हमनी के
हँ हँ अहाँ के नाग पञ्चमीक के पूजा घर ओर मे होबै छै की
हमर ससुराल मे त नय होइ छै सब नय करैय छियै लेकिन हम तो मंदिरे में जा कर के नाग देवता के तनि दूध उध पिला देबे छियै तनि मुड़ी उडी चढ़ा देबे छियै नाग वाला मंदिर होइ छै ने चाहे मनसा देवी चल जायथ
हँ हँ मनसा मन्दिर होबै छै हँ ठीक करै छी थी करह न ठीक कर ले ओ अपन तनिका मनसा मंदिर मे जाइके धान लाबा दूध उध चढ़ा देब
हँ हँ हँ आ तरह तरह के महाँ सांप कोइ बैठल रहै छै बाबा बाबा ई सब रहते ने उ सब तरह तरह के नागो सााँप ले के बैठल रहथि त ओ दिन तनि नागो के असली मे दर्शन हो जाइ छै हँ
हँ ई त अहाँ नीक कहै छथिन कहै छौ आ जाना छै ये एहि त मनसा मन्दिरमे कतनो कनो त अ बत्तख के बली पड़ै छै आ कनो कनो त पाठा के बलि पड़ै छै
पाठो चढ़ै छै अपना अपना मनोकामना से चढ़ाबै छै सब लेकिन महत्व है दूधे ला लावा चढ़ावे के
दूध लाबा के लेकिन मिथिला मिथिलाके जे नियम छैय ने मि मिथिलांचल के आओर मे नाग पञ्चमी मे जरूर से पाठा पढ़ी
अच्छा हँ हँ अच्छा हँ ठीके कहली हम त बिसराइए गेल छैलि
हँ न बोसी खाय एकी जगह बैठके
अच्छ एक ही जगह बैठ उठ के खा बना उना के खा उ के सब धो धा के की जगह मे ई कर देबे के होय छै न
हँ-हँ-हँ सब गोतिया धिये पुते गोतिया नैय ये सब एक जगह जमा होय छै ओदिमा आ सेहे तनिका मनसा मन्दिरमे जा के भी पूजा होवै छै से दिन आ नागपंचमी बितत आओर बात टूटते आब त अहाँ के पड़ जायत रक्षाबन्धन
हँ रक्षोबन्धन मे आदमी बहुत आदमी बिजी रहै छै व्यस्त स्त रहय छैय जल्दी जल्दी काम उम निपटा कर के भाय के लगे जाय के होय पड़े छै
आ हाँ भाय के लगे जाउ चाहे भाय आ जाय ये अहाँ के घरे चाहे केतना उत्सव लगय छै रौनक लगय छै रक्ष बंधन के अलगे एगो महत्व होवे छै
बाकी छोटो छोटो बच्चे लोग के केतना खुशी होय छै की आज रक्षा बंधन छैय से भाय हमरा के कुछ पैसा देतय गिफ्ट देत तै बहीन तनी मिठाई खिलेतय
आ एहि सब त दिन छै भाय बहिन के एगो भाय दूज आ एगो रक्षा बन्धन साल के दूए गो तो परवे छै एं ओकर बाद फिर रक्षााबन्धन खत्म होइत तब तक आ जायत विश्वकर्मा पूजा
हँ विश्वकर्मो पूजे मे ओतने काम होय छैय अब गाड़ी घोड़ा धोय के पड़ै छैय ई सबके पूजा उजा करय के पड़य छै
हँ जे दुकानदारी काल कर
हँ-हँ-हँ सब लोहा के पूजा होय छै ने ओही दिन लोहा उहा के सब कोइ चीज के पूजा होय छै तनी टी वी उवी सब कोइ सब कुछ के पूजा करैत देबै छी अलमारी उलमारी सब कोइ लोहे के न हय सब हँ तू सब कुछ के कर देबे छियै
हँ सब त विशकर्मे छै
हँ
तब
ओकर बाद फिर तीज त्योहार हो जेतै तीज उज के साड़ी लेलू की नय
अभी कहाँ सखी अभी त बड दिन छै तीज आर मे अहाँ के तीज होय छै ने अहाँके घर मे
हँ हँ बड्डी धूम धाम से होय छै हम ल ते एक महीना पहिले ही से तीज के तैयारी मे जुट जाय छी आज चूड़ी लेबे जाय छैय जाइके हय फिरो चूड़ी सिन्दूर बिन्दी लेबे के जाय छैय साड़ी लेवे के जाय छैय ब्लाउज लेवे के जाय छैय बर्थ डे एकदम म अच्छा लगे छै तीज उज में गीत उत सब होय छै ते ई हाँ
से न रात भर सभ जागरण करय छथि तीज जे करै छथिन से उ दिन कहै छै कहल जाइ छै कि जे रात्रि के सुतै छै से अजगर में जनम होवे छै ओकरा आर के खूब नीक ल
तरह तरह के बात बोले छिये पंडी जी भोजन करे से मोरगी मे जनम होय छै पानी पिये से मगरमच्छ मे जनम होय छै हाँ जोंकी मे ऊं वा ई होइ छै पहिले ही से त पंडिजी डरबा देवे
त फल खाय से बानर मे जनम होय बा हँ फलो न खाए के उ दिना
आ जो नय करे छै ओ त खेबे ने करै छै
लेकिन बड्ड मन भारी करके खाइ छै हमरा आरके घरमे नियम नय छलै शुरू शुरू मे नियम अथी पूजा पाठ के तीज के त बड मंदुक दुखी हो जाइ छै ओ दिन मे एकदम कुछो न करे के मन करे त ओ आर बाद फेर हमरा आरके सास बोललथिन कि न जैसे करै छथि ओहो ओहो अथी अहाँ भी त उठा लहु त फिर हमे उठा लेलिये
त घर मे त-स- से त करबे न करैय छियै
नय एतय घरमे चाची सास सब ना ना ना हमर सास ना केले छथिन एहि से त मन मे तनिका डर लगैत है कि जब सास न केलते त हम कैसे कर लेब लेकिन फिर जब सास परमिशन दे देलथिन किना अहाँ उठा सकै छौ तब फिर हमे उठा लेली आओर बाद फिर सब हँ आ सब भी सब से पुछलियै त सब कहलथिन दोस्त दोस्त सखी मन की न से पूजा पाठ कर के केकरो के आज तक दुःख देेले छै से अहाँ अगर पूजा करब त अहाँके फल जरूर मिली
हँ ठीके कहै छी अपना कारण से आदमी के दुःख मिले छै पूजा पाठ करे से थोड़ी न मिले छै दुःख आदमी के
हँ
नीमन काम काज करब त नीमन सब नीमन नीमन नीक नीक होतै आ आदमी गलत त शरद करतै त आदमी के साथ गलते सलते न होतै
गलते सलते न होतै त त ओहि सँ फेर हमे क लेलिय भोले बाबा सब अहाँके बाल बच्चा छियै अहाँ सम्भालू अब
हँ
अहाँके पूजा करय से हमरा आर के कोनो दुःख नहि होबेके तब
फिर ओकर बाद दिवाली दुर्गा पूजा हो जेतै फिर दिवाली ओकरे में आ जेते
पूजा त लगले आसीन चढ़ि जाइ त आसीन मे फिर
फेर कार्तिक हँ पी तरपण हो जाइ छै बीर जीतियो हो जाइ छै ओकरेमे न पन्द्र पन्द्रह दिन मे सब ओहि मे हो जाइ छै हँ पितर पखे मे होइ छै सब सप्तमी के आठवीं के उपवास होइ छै नौमी के पारन होइ छै
हँ तीन दिन के ओहु व्रत होइ छै
हँ तीन दिन के ओहो व्रत होइ छै बनावे पकाबे खिलाबे मे ही आदमी एकदम व्यस्त हो जाइ छै हँ एकदम ई औरत लेल भगवान की बनेले की खाली बनावे ही खिलावे मे दिन गुजर जेते।
चाहे परब रहू आ चाहे
नै रहू हँ सब दिन तो सब दिन एके बराबर होइ जाइ छै हँ
दिवाली मे त आउ कमर टूट जाय छै बाप
हँ दिवाली में त दिन भर कामे साफे के साफ करे के पड़े छै बहुत एकदम दिवाली मे आदमी के दिवाला निकल जाइ छै
ई त अहाँ सही कहलखिन के दिवाली में दिवाला निकल जाय छै बाबा काज क खतमे न होवे छै।
लगले लगले छठ छठो आ जाइ छै छठो में दुनिया भर के काम हो जाइ छै आदमी के।
जे छठ खतम होइ छै
हाँ तब तनि आराम हाँ सब व्रत समाप्त हो जाइ छै। तब आदमीके तनि सुन- शान्ति मिलै छै लेकिन फिर भी तऽ एक दू महीना बाद फिरसँ शुरू हो जाइ छै त सकरा्त आ जाइ छै। सरस्वती उजा आ जाइ छै आदमी जिंन्दगीमे त्यौहारे त्यौहार कहै छियै ने कि एगो कहावत होइ छै हर दिन दिवाली हर दिन दिशहरा ओही कहानी छै
बाह बस नीक कहै छथि कहू
हूँ
अहाँ तऽ
ठीक छै सखी फिर टाइम भेटाएब तऽ हम अहाँके कॉल करब ठीक छै। अपन ख्याल रखू।
चलू ठीक छै सखी तऽ ठीक